हेलो
गोर लागै छै नूनू
खूब जीयू मस्त रहू की हाल चाल ठीक छै अच्छा हँ हँ हमहुँ ठीक छी आर सब कहियौ
आओर सब तऽ ठीके छै की करै छी
आ किछ नहि करै छियै बैसले छियै अहाँके भऽ गेलै नहेनाई खेनाई सभटा
हँ भए गेल छै कनी काज छलैए ताहि ल लेट भऽ गेलै
अच्छा अच्छा की सब खेलौ हें
झिगनीके भुजिया आ रोटी
वाह बहुत नीक अय गाममें अहाँके ई घेरा झिंगुनी सब चारे पर फड़ि जाय छै लत्ती रहै छै लटकल
ह्म एक नम्बर
हँ हँ हँ हँ शहर सभमे अहाँके इहोसभ चीज अहाँ खरीदेके खाउ लेकिन गाम घरमे अहाँके नहि कीनय पड़ै छै
हँ आओर सब ठीक अछि अहाँ की खेलियै
हम खेलियै बौआ के छलियैए बहुते दिनसँ ओ बादाम के जे घुघनी बनैया तै एहि ल मोन लागल तऽ उएह हम बनेने छलौ हेँ बादामके घुघनी रोटी सएह बनेने छलौ हेँ दही छल‌ए
अपना सबके मिथिला मे तऽ बुझिते छियै दही बहुत बड़का चीज छै एनीमे बौआ सभके दूध पीबै लए नहि दै छियनि हँ हँ राति खन के दहिए पौर दै छियनि अपन भोर खन के दुनू बौआ अपन चूड़ा दही चीनी खा कऽ स्कुल चलि जाइत छथि आ हम मौसा जी अपन रोटी सङ्गे खा लै छियै हँ तऽ गर्मी मे अहाँके दही खेबाक चाही ताहि दुआरे आ अपना सभके तऽ प्रसिद्ध हइ मिथिलामे दही दही चूड़ा चीन्नी
हँ हँ
बौओ सभके नीक लागै छैन तऽ अपन सभ दिनके खा लैत छैथ
भोरखन के एते नइ रहैय यऽ हँ हँ भोरखन कऽ सने पकड़य के रह रहैय यऽ तऽ सब मे केना पकड़ू तऽ अपन बौआ सभके नाश्तामे इहे चूड़े दही दऽ दैत छियैन तऽ ओतेक काज कम भऽ जाइया तऽ अपन दूटा चारिटा रोटी पकेलहुँ बौआ सब के विदा कऽ देलहुँ जल्दी समय से इसकुल आर कहियौ अहाँ सब कहियौ की सब होइ छै अहाँके हाल चाल सब पढ़ाइ लिखाइ चलै छै कि नहि चलै छै
चलै छै एखनो हम हमर एग्जाम छै एखन चारि पाँच दिन बाद आठ तारीख सँ ओकरे तैयारी करऽ पड़ैय कनी ओहिमे व्यस्त रहै छी ज्यादा
अच्छा अच्छा हँ कोनो बात नहि हमरो बहुत दिन भऽ गेल छलै अहाँ सम मोन लागल छले गप्प करय के तऽ कहली कनि गप्प कऽ ली दिनखनके तऽ समय भेटैए नहि बौआसभ रहैत छथि तऽ हल्ला करैत रहै छथि तऽ कहलियै जे एखन तऽ बौआसभ स्कूलमे छैथ तऽ एखने कनि गप्प कऽ ली ताहि दुआरे फोन कऽ देलहुँ और सभ कहियौ आब अपनासभके साावनके सोमवारी अबैय यऽ नै हँ ओ तऽ नहि करैत हेब की करै छी नहि करै अच्छा अच्छा हमसभ करै छी आब ई होयत फेर पञ्चमी होयत फेर मधुश्रावणी होयत
हँ ई सब तऽ अछि
हँ हँ एखन नव बियाह जकास सभके भेल हेतै तकास सभके पञ्चमी आ मधुश्रावणी हेतै
हँ भेलैए एकटा हमर घरके बगलेमे बियाह भेलैए नया हुनका रहबे करतैन
अच्छा अच्छा अच्छा तहन तऽ बड्ड नीक लागत बिआहमे तऽ बड्ड नीक लागल हैत
हँ बहुत नीकसँ बियाह भेलैए
हँ हँ आर कते विध होइ छै अपना सभमे बियाहोमे नाय
बहुत ज्यदा
हँ परिछन भेल नेना जोगिन भेल बर के नाक
बराती अबै छै जहन बरात चैल अबै छै त अखन गेल ओ अथी अम्बु बियाह करे केऽ लेल ओ कऽ कऽ आयल तब मे बड़ के इम्हर अनलक मिठाइ खुआबऽ लए
हँ हँ हँ हँ तऽ से छै आ अपना सभमे ई विध कते नीक होइत छै हँ जे दुल्हा के साइड़ जे घुमवे छै नाक पकैड़ क घैला पर बैसबै छै से विध अपना सबमे कते नीक होइ छै
ई सब इंटरटेनमेंट छै अपन सबके
हँ हँ कनि देखयमे सुन्दर लगैत रहै छै
अलग ढंग के होइ छै अपन सभमे कनि नीक जकाँ
हँ नीक जकाँ मथिलाके अहाँके कोनो पाबैन एहन देखियौ हँ जे अहाँके नीक लागत आब तऽ आहाँके के मिथिलानियो सब करऽ लगलिन हे हल्दी रस रसम मेहदी रसम पहिले तऽ ईसभ नहि होइ छलैय यऽ
नहि, अपन सभमे ई सभ नहि होइत छलै, एखन भेलैए। कऽ तऽ ओ भेलैए, लेकिन ई सभ अपना मे होइ नहि छलैए।
नहि, ई सभ तऽ नहि होइ छलैए, हँ आब। फैशनके हिसाबसँ दुनियामे लोक बदलय लगलैए, अपन सभटा करय लगलैए।
हँ, पहिले ई सभ नहि होइत छल। कीर्तन लगैत छलैए उपनयनमे बरुआकेँ, आ विवाहमे किछु नहि होइत छलैए।
किछु नहि होइत छलै, आब सेहो सभ होइ छै।
आब सभ चीजमे होइ छै।
हँ हँ
ताहि दुआरे आ से परिछनक विधि सेहो बड्ड नीक लगैत छै। बड़के सभटा पूछल जाइत छनि, बड़के। किछु बुझल नहि रहैत छनि, जँ गलती कहैत छथिन हँ। तऽ सभ हँसय लगैत छनि, मिथिलानीसँ हुनकर बापके, हुनकर मायके। गारि पढ़ल अपना सभ।
नाम पूछल जाइ छै हँ। नाम पूछल जाइ छै जाहिमे कि अगर मायके आओर बहिनके नाम नहि बता। से बात छै
हँ जे दुल्हा ब पता दैत छथिन ओ दूल्हा छथिन, मिथिलानी सभ ठक्का मारि कऽ। आ जे नहि बतबै छथिन, तनको। पर मजाक उड़बै छथिन जे बतबै छथिन, तिनको पर मजाक उड़बै छथिन। तऽ से छै, आ ओकर बाद अहाँकेँ परिछनके बाद कन्यादान होइत छै ने।
परिछनके बाद ओ। नैना जोगिन भेल, ताहिके बाद बाहर निकलल, मातृका पूजा भेल। तखन कन्यादानकेँ ओरियान सभ भेल।
हँ छै, सभ चीजमे सभकेँ अपन विधि करै, अपन सभ जगह जाय पड़ैत छै।
हँ, ओहि लेल विधिकरी बनाओल रहै छै।
हँ हँ, चारि दिन तक विधिकरी रहै छथिन, अनुनेमे।
हँ हँ, अपना सभमे इहो छै। बरुआ उपनयनमे चारि दिन अन्न नहि केलक आ कन्या बियाहमे। चार दिन अनुना
हँ, से तऽ छैहे हँ, बियाहमे गारोकेँ। करऽ पड़ैत छै, ताहि दुआरे। आर अपन सभ विधि बहुत बड़का। बड़का छै, ततेक बड़का विधि होइ छै जे ओहिमे लोककेँ भोरसँ साँझ भऽ जाइत छै, खतम नहि होइत रहै छै विधि कखनो।
लेकिन लोक की करतै, अपनके केनाहु केनाहुके जल्दी। गर्मीमे तऽ आओर बेसी मुश्किल। किल भऽ जाइ छै
पूजा पाठ
एक तऽ गर्मीसँ परेशान, दोसर विधि व्यवहारसँ परेशान।
हँ हँ हँ, से तऽ भइए जाइ छै। आर सभ कहियौ
आओर सभ तऽ ठीक आइ
हँ
कह
हेलो नहि भाभी, आओर कहियौ?
आइ हमरो सभकेँ ब्रह्म पूजा छै।
अच्छा अच्छा, गामकेँ हँ, गामकेँ। हम्म, सभ गाममे ब्रह्म बाबाके पूजा होइ छनि, ओ गामके रक्षा करै छथिन ने। ताहि दुआरे।
आब ओतहि लेल ओरिआन करैत छी, तैयार-तैयार होयब, फेर जायब।
अच्छा अच्छा, सभ आदमीके सङ्गे बड़ नीक लगैत हैत, बाबा स्थानमे पूजा देखयमे जायमे।
हँ, बड़ नीक लगै छै, लेकिन रौद बड्ड छै। तेँ रौदमे सोचै छी, केना जायब। छत्ता तत्ता लऽ कऽ जाय पड़त।
हँ हँ तहि दुआरे तऽ नीक लागैत रहै छै, ब्रह्म बाबाके पूजा देखयमे। लोक अपन गेल, अपन पूजा। हँ, पूजा देखलक आ पूजा देख कऽ अपन सभ अपन अपन घर चलि आयब।
बड नीक लगैत छै।
हँ, चलू तऽ जल्दीसे तैयार भऽ जाउ, चलि जाउ। नीके लागत अपन देखऽमे। करबै, रौद छै तऽ पूजा तऽ देखनाइ जरूरी छै। हँ हँ देखनाइ जरूरी रहै छै। आ फेर तऽ साल भरिके बादे हेतै, ई तऽ नहि हेतै जे फेर तुरन्ते हेतै। एक सालके बादे पूजा होइ छनि।
थोड़ीक ने, सभ बेर लोक देखय सकैया। रहब कि नहि रहब, की पता।
हँ हँ हँ ब्रह्म बाबा छथिन, पूरा गामके रक्षा करै छथिन, असगरे अपन रहलै।
एहि बेर देख लै छी।
हँ हँ
गेलखिन हे, आदमी सभ टोलके। मर्द सभ, पुरुष सभ गेलखिन हेँ, महिला सभ आब जेतै। जखन पूजा शुरू हेतै, तखन महिलासभ जेथिन।
हँ तऽ पहिले मर्द सभ जा क अपना साफ ताफ करैत हेथिन आ हुनका तऽ पुरुषे छुबै छथिन, अपन पूजा केलथि।
हँ, हुनका पुरुषे छुबै छथिन।
औरत सभ अपन साइड साइडमे बैसैत हेथिन।
बस गोर लागल आओर देखल, आ फेर प्रसाद खा लिअ, जखन पूजा भऽ गेल तऽ। घर चलि आउ, ओलचियोमे दै छथिन। नहि, कनि प्रसाद घर अनय लेल, जे केओ केओ नहि आयल हेतै तऽ ओ खा लेते।
अपन खा लेतै घर पर, हँ हँ, छैहे की। चलू, हमरो बहिनके बेटा के छलनि हे, भेल। उपनयन भेल छलनि हे एहि दिनमे पच्चीस तारीखके, तऽ हमहुँ। सभ गेल छलहुँ हेँ, से हुनकर गामके ब्रह्म बाबा छलखिन हे, हुनका पुरुषे छुबैत छलखिन हेँ। महिला औरत एकोटा नहि।
कतऽ जगह ई नियम होइ छै ने।
हँ हँ, हुनकर भगवान छलखिन हेँ, दुलार बाबा छलखिन हेँ, सोखा भगवती छलखिन हेँ।
ताहि दुआरे हँ हँ, हमहुँ सभ गेल छलहुँ हेँ। अठारह तारीखके जे गेलहुँ से अहाँके नहि।
कि होइ छथिन
अच्छा अच्छा, तऽ तखन कारीखे छलखिन हेतनि हुनकर भगवती। लेकिन हुनका, मतलब पुरुषे छुबैत छथिन, औरत नहि छुबैत छथिन, एकोटा नहि।
नहि, औरत दूरेसँ गोर लागि कऽ प्रसाद खाइ छथिन, बस।
परगोतरी नहि जा सकैया अहूँ सबके गाममे वैह छथि?
छथिन वैह छथिन।
तैँ बुझल अइ ह ताहि दुआरे। आ ओतय गेल छलहुँ हँ से अठारह तारीखकेँ जे गेलहुँ से छब्बीसारीखकेँ एलहुँ ओहिठमासँ तऽ ततेक मोन लागैत छला जे एको रती आबय के मोन नहि होय छला।
लेकिन की करू बच्चा सबके स्स्कूल हँ इ स्कूल छला बाइस तारीख स खुजी गेल त बुझते छीय आहा के बच्चा जाय या न जाय लेकिन इसकुलमे तऽ पाइ लगबे करत।
हँ
ताहि दुआरे भागल एलहुँ नहि तऽ एको रती नहि मोन हुवे जायके। फेर अठाइस तारीख के राति मे रहय तऽ ओहु मे गेल रही।
रातिमे केहन होइ छैय लोक डराइत रहै छैय। आन घरी जे अय गांव गाछ लग नहि जो ओत नहि जो आ रहा तीन दिन ओते राति में लोग गेल बड़का गाछी में।
बड़का गाछीमे गेल हुनका ओ खीखीर बिहड़ कऽ पूजय ला। बियास जी के भोजन देवयला लोक जाइ छल ओहि दिन। कते नीक लगैत रहै छैय ढोल पिपही सब बजैत रहै छैय एको रती डर भैयाबन हाय छैय एको रती नही देखियौ। आर सभ कहियौ। हँ बड नीक अपन सबके जे विधे हैत ने मिथिला मे एहन विध देखल नहि जायत। देखबै तऽ छोड़ कऽ आबयके मोन नहि हैत जे हँ छोड़ी। हैत जे देखते रही कखनो नहि छोड़ी हँ।
आओर सब कहियौ।
और सब बड नीक अय एहि लेल गर्व अय अपना सबके मिथिलानी